बढ़िआँ अहाँके की हाल चाल अइ
ठीक ऐ
अहाँ कहियो
खाना खेलियै किछु नैय हैया पढ़ै छेलौ हँ ऑनलाइन क्लास एखने कऽ के उठलौ हन खाना पीना खा के बैसल छेलौ अहाँ की करेै छेलौ
हम खाना खेलौ हैय एखने आौर किछ नैय करै छी
की सब- की सब खेलौ
खेलौ हंऽ रोटी दैल के तड़का और भिंडी कऽ भुजिया
आहाँ नैय खेलौ हें
हम खेलौ हन रोटी और भिंडी कऽ भुजिया भिंडी कऽ भुजिया ह हाँ
ककरो घर के खाना सेमो भऽ जाइ छै नऽ
हुँ आौर कॉलेज जाइ छियै आहाँ
हँ हम जाइ छियै
आहाँ बड -जल्द- बड सबेरे उठह हू तहन तऽ खूब तैयारी करैत हेअब रैतमे
हँ टाइम नैय बचैया हमरा ओकरे तैयारी करऽ के चक्कर मे
अच्छा तअ एक दिन छोड़- छोड़ के होइत
हँ जेना आब आइ भेलै या तऽ आब कैल नै हेऽत परसू हेऽत फेर तेना कऽ क होइया
अच्छा
एैय बेर बीच मे परस पैर जाइय या तऽ परसू न नैह भऽ पेऽत चारम दिन हेऽत आब तऽ ऐय बेर दू दिन का गैऽप नहि तऽ एक दिन का गैऽप मिलैया
हू खूब तैयारी करू भगवान सबके निकैल जे
ओ आहाँ कऽ
आम ताम हम टेंथ मऽ छी
टेंथ मे तहन तऽ अहाँ एखन स्कुल जाइत हेऽब
हँ स्कुल जाय छियै भोरे -भोरे उठेै छियै सारहे पाँच बजे फेर कनी काल जाइत छै तकर बाद फेर कऽ के स्कूल चैल जाय छियै स्कूल मे फेर क्लास सब करबऽ पड़ैय छै नऽ सब टीचर सब आबैत रहै छैय हू तऽ हरती हर क्लास होइ छैय ने
हँ हँ से तऽ होयइते छैय जते घंटी बाइ घंटी सभ टीचर आयल
हँ तऽ फेर सब सब रङंगके पढ़ेलथि फेर पढ़ा के फेर छुट्टी भऽ जाइ छैय
हँ
हँ आ फेर घर एलौ फेर घर पर खाना पीना खेलौ कनि काल पढ़लौ फेर एतऽ ट्यूशन लै छियै बाहरो ततय गेलौ ओतय क्लास कऽ के एलौ खेलौ
हँ
हमरा लै छिय सब
तैयो एकटा फेवरेट सब्जेक्ट होइ छैय ने से कोन नीक लगैया
साइंस कनि मनी नीक लागैया हमरा
साइंस नीक लगैया
जादा जादा लात नै चलबै छै हूं अहाँके कोन स्वसथ्य रह की
अच्छा
अहाँ अहाँकेँ कथी नीक लागैए कोन सब्जेक्ट
हमरो तऽ साइंसे नीक लगै छले हम तैलए लेनहो रहियै
तब अहाँके कोन कोर्स अछि
एहिके बाद हम आर्ट कऽ देलियै हमरा नीट के तैयारी करे कऽ रहे हमर सपना ओ नीट - नीट के तैयारी छलेऽ लेकिन साइंस लेलहुँ हम ताहि दुआरे हमरा नीको लगै छलए किछ परिवार के दिक्कत के वजह से हम नय कऽ पेयलौ सपना पूरा तऽ हम लाइन कऽ देलिय ग्रेजुएशन मऽ हम आर्ट पर चलि एलियै
प ल
तऽ हम आब पोलिटिकल साइंस लेलिया सब चीज मे हमर अथी ग्रेजुएशनो ओहीसँ भेल अइ आ एखन ई मास्टर्सो ओहीसँ भऽ रहल यै
स्क्रीन तऽ सब लऽ सकै छीआहाँ बने ल तऽ
हँ हमरा नीट नीक लगै छलै शुरुए सऽ हमरा डॉक् टर बनै के सपना छऽले
आम ताम खाइ छी कि नय
खेलौ हेँ एहि बेर त एना कम फड़ल छले लेकिन तैयो खेलौं हेँ
हँऽ
कीन कऽ खेलौं हें और जे छलए फड़ल सेहो फड़ल छलए सेहो खेलहुॅं हें
हॅंअ हॅंअ हॅंअ आ गाँव मे तऽ मजे किछो छै लीची हेत आम छै
हँ
एखन तऽ जा एखन तऽ एखन तऽ जाऊन के सीजन चलि रहल छैय तोरा जामुन फड़ेत हेतो
हँ जामुन के सीजन छैय एहि बेेर आम नय फड़लै तऽ एहिबेर जामुने ने फड़लै कतौ
हं एतह एते त भग दै छै
एं
हाँ
एतौ देने रहे हमरा तीस रुपैया मे देने रेहा अढाई सौ ग्राम देने रहै तीस रुपया मे एक सो बीस रुपैए किलो एतौ दैया
हं आओर
एहि बेर नहि छैय ने कतौ फड़ल ताहि दुआरे एते महग छै ने तहन एते महग गाँवमें नहि रहै छलैा ई चीजसँ
आ हँ इहो छैय नऽ गाँवमे तऽ आब - आब तऽ गाँव बहुत चेंज भऽ गलै हन
हँ हँ
गाँवमे कते रास आब निक ओ आबय लगलै हन। सुधार होय लगलै हन गाँवमे
हु बहुते सुधार भेलेय हैय आब पहिले के तुलना मे।
हु।
पहिले जेहन छलैया बिल्कुल जीरो छलैए पहिले आब से नहि भेलो धीरे धीरे उठ। रहल छै लेकिन समय तऽ लगबे करतै नऽ
कनी लगते आब देखे बिहार कऽ नाम चलते।
हँ हँ धीरे धीरे होते।
हु। ओर कहहियो।
ओर सब बढ़ सुन्दर अछि अहि बताओ। बताउ ओतय कतऽ कतऽ गेल छलौं घूम फिर कतौ स्कुल तरफ सऽ लऽ जाइया।
हँ स्कूल के तरफ से लऽ जाइ छै तऽ फीसे बढ़ ले छै की कहू
अच्छा।
पच्चीस से दू हजार रुपया एक आदमी कर तेमे हम सब से अकेले नहि घुमे छैय चेल ऐना।
जहिमे कि पुरा एकदम लोक नीकसँ घुम कऽ चलि अतै ओते पैसा मे।
हँ तऽ ऊपर सऽ सबके संगे जाव। डिसिप्लीिग नीक से रहु कतहु जउ नहि। फेर कर पड़ छैय ने देखा पड़ छैय।
से तऽ ओकरा सबके संगगे ओकरे सबके दिमाग से चलऽ पड़ते।
हु जना जना कहते तना-तना।
हँ अपना दिमाग मे ररत सेेने होइ छैय। जे मोन भेल से अपन आजादी के साथ केलहु।
हँ जेखाऊ आव जे पिबु घूमेके होयत तऽ घूमु।
हँ हँ कोनो रोक थोक नहि।
तऽ हम गेल छलो गेल छलो अपन घूम फिर कऽ ऐलहु बहुत निक लागल ओतह।
खाटू धाम गेल छेलिये।
हँ असगरे गेल छलियै हन।
अच्छा पासमे छैथ खाटू बाबा।
ना। एतयसँ बहुतदूर एतयसँ दूर छैय। राजस्थान छै नऽ तऽ हम। गेल छलो घुमि फिर के एलों बहुत नीक बालाजी गेलों मन्दिर यऽ बहुत लाजवाब मन्दिर
हमसब तऽ देखै छियै मोबाइल पर लेकिन गेल तऽ नहि छी केहन छै नहि छै से तऽ नहि पता अइ
बहुत मस्त मन्दिरछै बहुत नीक सजावट।
अच्छा।
रानी सती सती के मंदिर छै बहुत सुन्दर छै चाँदीके गेट। इ सब लागल छैन। चाँदी के मुर्ति चाँदीके चाँदीके छत्र सबटा चढ़ायल छलहन
सैह देखियौ धरोहर वाला मंदिर छै तहन ऐके मतलब
एकदम पूरा चाँदी के सबटा मूर्ति छथिन मातरानी के ओ तऽ मोबाइल ओतऽ मोबाइल लगेनाइ बिल्कुल ओ नहि छै बिल्कुले सख्त मना छै मोबाइल लऽ अहाँ मातारानीके फोटो नहि खींच सकै छी फोटो नै खींच आब छी अहाँ वैष्णो देवीमे वैष्णो देवी
नै जमा नैऽ करवैलकै सती मातामे ओतऽ जमा करवा लै छै वैष्णोदेवी जमा करा लेत लॉक दऽ दै छै फोन राखि कऽ
अच्छा
हूँ
नीक अइ नया नया जगह पर घुमबै ने तऽ नीक नीक चीज के जानकारी भेटैत छै ओहिसँ लोकके
हाँ से तऽ भेटबै हाँ से तऽ बृन्दावन एखन नहि नहि गेलो हन वृन्दावन जायके बड्ड मोन लागल या
कोनो बात नहि तेन्थके एग्जाम दऽ दियौ तहन चलि जायब
हाँ यहै सोचैतऽ छियै
हाँ तेन्थके एग्जाम दऽ दियौ तहन चलि जायब वृन्दावन घुमि लेब कियकि छुट्टी छुट्टी तऽ देबे करत तीन महिना के बीचमे
भगवान के दया से निक सैह कहै छी हाँ
ओतौ बहुत घूमय वाला जगह छै मथुरा वृन्दावन में ओतौ नय हम गेल छी
हूँ अहाँके तखन
हम तऽ एतबे दूर दरभ्ंगे तक सीमित छी
दरभ्ंगोमे कम जगह नहि छै घूमय लाए यै
पूरा ओहो नहि एक्सप्लोर केने छी हम
दरभंगामें गेलियै कि नहि गेलियै
नहि मिथिला हाट नहि गेल छियै
हम श्यामा माई मंदिर गेल छी और यूनिवर्सिटी घुमल छी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आओर भऽ गेलै एते चीज दरभंगा मऽ हम घुमल छी फेर इम्हर चलि आउ मधुबनी मे तऽ मधुबनी मे लगभग आब सबटा घुमि लेलहु
हं खाजा गाजा सब कते निक लागैत सकरौरी ई सब कते निकलागैत रहै से
हँ
हू गाजा नीक लागैत रहै छै बहुत मिथिलाके प्रसिद्ध तऽ तीन चीज छै पान मखान माछ
हँ हम जे गेल रहियै यूनिवर्सिटी से पोखरि मे जे देखने रहियै रौह माछ सब के तैरैत कहल ने रंग बिरंगक रौह माछ सब तैरैत
बड़ नीक लागल देखय मे फोटोओ घिचलहुॅं हम मोबाइल मे
हावा कतौ ने घुम